हेलो हँ तनू की हाल चाल यऽ
ठीक यऽ भाभी अपन कहियौ
हमहूं ठीक छी हम जाइ छी भगवती घरमे झाड़ू दै लए
ओ चाय पाइन सब भऽ गेल
हु हँ नहि चाय तऽ नहि भेल म गेलखिन हे महावीर थन रमाइणमे हूँ तऽ ओतऽसँ अएथिन तखन जाइते बनत
भगवती घर सबमझारू नही केलियै
नहि एखन झाड़ू दए दै छियै देखियौ ने मेघ उनटल आबै छै तऽ
नीके हैत ने मौसम अच्छा भऽ जेत नीके हैत तऽ मौसम अच्छा भए जायत पानि पड़त तऽ
हँ मौसम बढ़िआं भए जायत आब अहाँ कहियौ की करै छियै
हम तऽ हयै चाय पानि पी रहल छी भैया डयूटी गेल
तऽ ड्यूटीमे छै
ओ बिटु इस्कूलसे ऐल। बिट्टूसभ स्कुल
हँ इसकुल से तीने बजे आयल
बेल
हँ हँ तबियतो ठीक भऽ गेल इसकुलसँ आयल कि तू नहेलक सुनेलक खेलक हँ ओकर बाद घरे मे यै
ई छोटकी भाभी सब
छैक् की भाविस त नेहरामेैयै
फल फूल खा दियौ बहुत सब बढ़िआं से
हँ जे खाइ लेल एत ओहै लवलंलिह
हँ।
आर कहियो अहाँ केँ पढ़ाइ लिखाइ केँहन चलैएा।
बढ़िआ
एखन कोनो परीक्षा सब नहि ने छै
त कह कि
कामे ने छियै
हँ गामे मे छियै
ओकर माधुरी भाभी के हाल चाल कहियौ
माधुरो ठीके यऽ आइ तऽ फोनो पर केलक बात सब भेल
बाबू कहलके दू तीन हालचाल
हँ
बाबु ठीक छै कहलकै दस दिन मे स्कूल भेजबै एकरा अठाइस सए काम छै ओकर बाद फे।
अच्छ
जल्दी नहि भेजै छियै।
हँ।
तकर बाद एग्जाम के बाद कभी कभी जाइ ले देबै इसकुल।
ह बाबू के हाथ ठीक भेल न
हँ ठीक तऽ छै। इसकुल बला रिक्श ट्यू आय ट्यूशन तक गेलै
अ तऽ ट्यूशन गेल य
हँ ब्यूटी संगे। की कनी बदमाश बच्चा या ने ते ट्यूशन नहि भेजया नहि कनी टा इसकुल भेजया।
हाथ म चोट तोट लगेलेत ही की कारण।
हँ हँ से तऽ देखबे केलियै कोनो साइकिल लए क खैस केँ हाथ फोर लेलक रहा
रवि की कहै इसकुल वला रिक्स नहि लए रहल छै। आब किछ दिन पन्द्रह बीस दिन आरो। ओ केँ रेस्टे औरो रेस्टे म रहते तेकर बाद फेर इसकुल आबै ल तऽ मारि उठेने छै।
अच्छ
कहलिए चौड़चन मऽ अभियह
हँ ठीकेँ अखन फेर इसकुल खुल गेल छै
हँ इसकुल तऽ खुलि गेलै ना गरमियो छुट्टी तऽ ओनाहियों बीत गेले बेचारा केँ
ह हँ ठीके गर्मी छुटी म गाम नहि गेल रह
नहि हम नहि लेबै कियाकी अनाहिय बीत गेलै। हाथे के कारण बदमाशी करते तै नहि ऐलै लऽ कऽ
हँ
चच्चो रहै जाय बला देखबै ले नहि गेले देखियो डाँर में दर्द रहे एतै सुइया दिया लेलकै
हेलो हेलो
हँ कहियौ
तऽ कहलहुँ चाचीके स्कुल तऽ चाचीके स्कुल तऽ खुलले न हैत
हँ चाचीेके स्कुल तऽ खुलले छै जाय छथिन हँ जाय छथिन रोजे
ह तऽ ज कनिआँ सब जे रहै छथि बाहरमे तऽ फेर चाची केना समारहै छथिन असगर
सवेरे उठ कऽ सब काम कए ले छियै तकर बाद फेर स्कूल गेल स्कूल से आयल तब रोटी बनेलक तहन चच्चाके खुएलक
ओ
बीच मे सब्जी बना क चलि जाय छै आयल तऽ आटा मिलेलक फेर रोटी फेर भात बनेलक
ह ह्म
एखन आयल तऽ खुएलक चाचा के फेर खेलक
अच्छा चाचा चाची सब तऽ स्कूल मे खाइत हेथिन ओ मीट मछली लहसुन प्याज सब
लहसुनो प्याज कहाँ खाइ छै एनाहिये सब्जी सब खाय छै हरा भरा सब्जी सब तऽ अखन ढेरी गाम घर में मिलैया
हँ
बौआ सब
हँ
बिना लहसुने प्याज के बनबै छथि खाय छथि
हँ हँ जिनका जी पटि गेलैया जेहन स्वादम तऽ हुनका तऽ नीक लागबे करतैन
हँ
हँ हमरा सके आदत नहि रहत तऽ ओहन त नहि नीक लागैया एको दिन जो बिना लहसुन प्याज के बनबै छी तऽ नहि नीक लागैया
आदत जे भै जाइ छै नऽ ओकरा सबके आदत पटि गेलै ह न आब बिना लहसुने प्याज के खाइ छै
हँ हँ आर कहियौ एखन माँ माँ पप्पाके व्रत छै नऽ
हँ आइ व्रत छै आइ मंगल नै छै आ श शाम म से शाममे सेहो गाम मे भोज छी
अच्छा
भागवत भोज छी
हँ तऽ तऽ जेथिन तऽ ओ पास भोज खाइ ल नै
हँ पप्पा सब जेथिन भोज खाय ले बचलौ हम सब
हूँ
अपना लेल कुछो बना लेबै
हँ आ ओ सोनू बौआ सब कतय अछि
सब अपन अपन काम पर समस्तीपुर मे सोनू बौआ छोटू दिल्ली मे
अच्छा एखन आबै ताबै के विचार नहि छै
हँ छोटू के तऽ परीक्षा खतम हैयत तब तऽ आयत सोनू फेर एक तारीख शाम फेर छुट्टी होयत ओकर फेर मेनत क्लास शुरुआती ह
ओ
अहाँके माँ कतऽ गेल
अरे माँ गेलखिन रामायण मे देखियौ ने पाइनो परऽ लागले
ओ
ओना आबैत हेथिन
आर कहियौ कतहु अहाँके घूमय सबके नहि यऽ अखन विचार कतहु
हम तऽ नहि य अगर अहाँ कहबै तऽ चलब कतहु घुमय ले
हँ तऽ कहै छी एक दिनसँ हमोरा भगवती चलतौ
चलतू चलू चलू तहन पूजा सब कऽ लेबै
हँ ओ गामे के नहि यऽ रिक्शा वाला एकटा कारू हुनका फोन कऽ देबै आ चलब सबगोटा माँ विषहरा के
हँ कऽ लेबै चलू तब कऽ लिअ एक दिना रिक्शा छोटकिओ के आबादियौ एकदिन तऽ
हँ छोटकी भाभी होयत तऽ अ बृहस्पति के आयत
बृहस्पति के तब सुक्कर के चलू अपना सब हँ गाड़ी रिक्शा कए लियअ सब आदमी
नहि ये बृहस्पति बृहस्पति के तऽ हुनका अईठाम माछे मास छियै सुक्कर के आयत
शुक्र के सबेर मे आयत
से पुछबै ह प्लान बनि गेल अगर पूजा करयके तऽ पुछबै कहबै चलि आबू सबेर सकाल तब चलब सभगोटा
तहन फेर सबेरे आइब जायत तहन चइल जायब भगवती के पूजा कऽ लेब
हँ हँ चाची कतऽ छथिन
चाची दुआर पड़ यऽ
हूँ
अपन काम धंधा
चलते छोइड़ दय छै ओ आ चाची ओ जे गाय रहथिन ने अहाँके दु्वार पर छबे ने करा ओ दूध तूध हो अछि कि
हँ दूध तऽ दय या गाय
ओ तऽ अ राखिते छियै सभटा कि बेचियो दै छियै
राखतो छी देैतो छी बेचतो छीये
अच्छा मौसम केहन यऽ उम्हरका
मौसम मौसमो इम्हरको खराबे य एम्हरो लागे या पानि पड़त
ओ बारिशके मौसम ओम्हरो या नऽ
हँ इम्हरो बारिश के मौसम छै
ओ इम्हरो देखियौ ना लागे छै जेना मेघ ढनढन कऽ रहल छै
लेकिन नहिये पड़य तऽ नीक य गाँव मे बड़ करगर भोज या
हँ
फेर खराब भए जेतै भोज
हँ हँ ठीके कहै छी
फेर बारह बजे राति के बाद पड़तै तब तऽ नीके हेतै कियकि तब तक भोज सम्पन्न भए जेतै अखन पड़तै तऽ खीच खीच भए जेतै पूरा
कथी सब के भोज छै एकादशा मे
भात दालि सब्जी तरुआ चटनी सलाद सकरोड़ी बरी जे मिथिलाके प्रसिद्ध बोध छी
हँ मेन तऽ सकरड़ौरिए छी ने ह
बस इएह सब गाँमके भोज तऽ गाम के भोज होइते छै बढ़ियां
हँ कतेक दिनसँ हमरासभकेँ भोज नहि भेल यए कतेक दिनसँ सोचै छियै दिन हतिया कतहु भोज तऽ
थाय थाय मिथला के भोज ऊपरसँ थई थई नहि हुए तऽ फेर बोल
हँ से तऽ छै से तऽ पानिओ परड़ैतमे देखैत छी रसगुल्ला दाबैत रहैए ह
सबके पसन्दे छै मिथिला के भोज
हँ से तऽ होइ छै
आओर नटबड़ कतऽ यै
नटवर तऽ यै एखन पटने मे न
रक्षाबंधन पर ऐत की
देखियौ ने एखन तऽ तुरन्ते इम्हरे गेलिय तऽ आब छुट्टी हैत तखने ने
अच्छा रक्षाबंधन के टाइम मे छुट्टी दए देतै एको दू दिन के
फेर ओते दूरसँ जए उए भए जाइ छै बच्चा छै ने भरि दिन लगा दै छै ट्रेन वला सभ पहुँचाबै मे बच्चा स्थगित भए जाइ छै
ह ठिके ट्रेन तऽ लेट चलय छै
हँ तहन ओ कहलकै रे छठि सबमे छुट्टी हेतै ओहि लगाएर एते ने तऽ ओ एगारहवीं के परीक्षो हेत हेतै रहय छमा अथि छमाहि परीक्षा
ओ
तऽ ओहि समयमे एतेक नीक हेतै जे अपन परीक्षो दए लेतै
फेर दीपावली से छैठ तक छुटियो रहतै
हँ
हँ दुनू काज भए जेतै तऽ फेर अहाँ जेबै की त जा के
नहि ये अब एते दूर जायब आब सम्भव छै तुरत तुरत बच्चा सब के लऽ कऽ
नै से तऽ सम्भव नहि छै
राखी कहबै राखी भेज दीहे हम पोस्ट कए दीहे
हँ भीड़ तऽ रहबे नहि तऽ हम ई त्रिशंकु जैत ओकरा दुआरे भेज देब ओ जे बीच मे आयल रहैथ चलि गेल रहै